हँ हुँ ठीक छै अपन कहुँ
हुँ बढ़िआ की सब भऽ रहल छै
कुछो नैय काम धन्धा
ओ हुँ भेले या नए
अखने भऽ जेतै
तयौ
टाइम लगतै न - न - न
आओर सब
आओर सब ठीक ठाक
भोजन पानि भऽ गेलै
हुँ सबकुछ हो रहल छै। अपन
हो गेलेय
कथि सब
चावल, दाइल, सब्जी और भुजिया
हुँ - हुँ बढ़िया बात
आओर सब कहुँ अहाँ
आओर सब एक मिनट रुकि जाउ उंह हेलौ, हेलौ
हँ हँ बाजु न
अहाँ कहियौ कहियौ अहि एप से कथि केना होइये एहि से कि फायदा हेतै से कहु
अरे एहिमे ने कॉल अटेंड करबाक छै बारह मिनट तकके एकटा कॉल चलतै दससँ बारह मिनट ठीक छै
दस से बारह मिनट बड़बरेबाक छै
दस हाँ दस से बारह मिनट एकटा कॉल चलतै, ठीक छै
ठीक छै।
हाँ तऽ ओहिमे ई बात जे भी भऽ रहल छै न ओ रिकॉर्ड भऽ रहल छै, हाँ
अच्छा
हाँ हाँ तऽ ई जत जते देर कॉल चलतै ने मतलब बीच मे अगर अहाँ रुकि गेलियै तऽ कॉल ओत ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट भऽ जेतै, हुँ आओर बारह मिनट कम्प्लीट के बाद बारह मिनट कम्प्लीट भेला के बाद न फेर ई ऑटोमेटिक अपने आप कटि जेतै काॅल, हाँ ओहि के बाद अहाँ बीस मिनट के बादे दुबारा कॉल कऽ सकै छी, आओर एक आदमी के बस हँ आओर एक आदमी के बस दुए बेर कॉल कऽ सकै छी, ठीक छै।
तऽ दू बेर एक दिन मे या हमेशा ले
एक दिन मतलब जेना हम अहाँ से बात कऽ रहल छी तऽ दु बेर अहाँ हमरा कॉल कऽ सकै छी दु बेर हम अहाँके कॉल कऽ सकै छी। किछु मतलब टोटल चारि बेर कहल जा सकैये एक आदमी के, हाँ एक आदमी के चारि बेर जा सकैये मतलब सामने से दु बेर कऽ सकैये, मतलब हम अगर केलियै तऽ हम दुए बेर कऽ सकै छी अहाँ करबै- तऽ दु बेर अहाँ कऽ सकै छी एना एक आदमी स बस कि अहाँ आओर बाँकी, बाँकी अहाँ आओर आदमी सँ कऽ सकै छी। आब जे भी जकर भी फोनमे ई एप इंस्टाॅल हेतै।
हाँ
हाँ बाँकी अहाँ केकरो स भी बात करियौ न तऽ ई एप ओकर सबमे इंस्टॉल हेबाक चाही। आओर अथि की कहै छै ओ फार्म फिल हेबाक चाही ठीक छै
छै।
हँ तऽ ई सब प्रोसेस केलाके बाद हँ आओर बाँकी अहाँ जेते भी आदमी के एड करबै ने एहिमे
हँ
ओ आ अहाँ तऽ ओ आदमी अहाँके मतलब ओकर अलग स अहाँके प्रोफिट भेटत।
ओ तऽ हम तखने कहने छलौं अहाँके
तऽ ओ ओकरासँ हम पुछने रहियै, बाँकी मतलब देखियौ जेना हम जोड़बै अखैन जेते भी आदमीे के तऽ हम ओकरा कहि देबै कि एते आदमीे के जोड़लियै तऽ ओकर प्रोफिट अलग सँ मिलतै ठीक छै, बाँकी पर आदमी शायद पचास रुपया छै एड करै के
हँ जेना ओतऽ लिंके कतय से हेतै से पता केलियै
नहि ओ पता करबाक छै बस। अरे ओ ततेक हमरा इम्हर इम्हर बतेलक न हम कन्फ्यूजे भऽ गेलियै, की करबाक छै।
हँ अहाँ बस कन्फ्यूजन वला आदमीेये छी।
अरे नय देखियौ ओकरा एक्सपीरियंस भऽ गेल छै ने काम कऽ कऽ, आब हमरा धीरे धीरे- समझ मे त हम कहलियै देखिये भाइ बात एहन छै न कि तु अराम अराम स समझ मे एतौ प्रोसेस ठीक छै की केना हेतै। तहि हिसाबस फेर कयल जेतै काम त तहि दुआरे हां सेहे बात
ओन तिन चारि आदमीे के जोड़ै छियै
आई हमहुं कहलियै जे हम ट्राई करै छियै बाकि अगर हमरा लागल बढ़िया त हम बहुत सारा आदमी छियै एड कऽ सकै छीयै सबके
बाकि देखियौ ओ तऽ हमरा कहलक कि फ्रॉड नय छै बहुत बढ़िआं छै हम अपन फैमिली मेंबर मे सबके कऽ देलियै बाकि बहुत सारे लोग के करबेलिया लेकिन बात ई छै न कि फ्रॉड ओकरा लेल नय छै न एक बेर हमहूँ ट्राई करबे न देखबे न कि केहन छै नय छै हमरा ठीक लागल तहने न हेतै ककरो किछु कहबै बाकी ई दू दिन बात करबै मतलब चारि पाँचटा कॉल एटेंड केला के बाद न अहाँ के किछु पैसा पेमेंट आबि जायत हँ
एकेटा पेमेंट पर ई पेमेंट प अस्सी रुपया लिखाल अछि हमरा
हँ हँ एकटा एकटा कॉलपर अस्सी रूपया पेमेन्ट छै आओर अहाँके अस्सी मे अस्सी रूपया हैयत हमर पमेन्ट पर सौ रुपया हैयत तऽ ठीक छै एकटा कॉल के
अँ हमरा अस्सी अहाँके सौ रुपैआ
हँ आओर बंकी एहिमे जे जतेक बाजि सकैया ओकरा होते जादा पैसा बनतै
अहाँ तऽ बाजै मे एक्सपर्ट छी
अरे की करियै एक्सपीरियंस बाज पड़ै छै न आर एकर नियम इकर नियम पर नै एबै न
हँ कि जखन सामने वाला बजैत रहै तऽ बीचमे नय बजबाक छै
हँ बीच मे नय बजबाक छैय आओर गाली गलोज नय करबाक छैय वगैरा वगैरास
हँ आँहाँ आहाँ बहुते सीख लेलौं हाँ से कंटोप करब
आरे नय नय कंट्रोल के टेंशन नै लिअ ओत नै बजबै हँ तऽ आइ जे हम आइ काॅलक बहुत सारा लोग के ऐड केलियै
मै दूटा एगो भैयारी अइ दूटा ओकरा कहि दियौ हम दुनू आदमी बैठ के एके दोसर के घर मे बैठ के बात करब
हँ तऽ देखै छियै न पहिले हम अपन ट्राई करै छियै अगर एकोटा पेमेंट एतै तैके बाद न
हँ तैके बाद प्रिया अछि साक्षी एछि
अरे सबके करबा देबै बस एकटा पेमेंट तऽ आब दियौ
ई बात कके देखियौ न तै के बाद आइब जैयत
हँ देखै छियै कोशिश
फारम रूक पड़तै न
हूँ अछ मिनट होयवला अछि छ मिनट आओर छ मिनट आओर रुकजाव ओइ के बाद ऑटोमेटिक कॉल डिस्कनेक्ट भजएत ओहिके बाद फेर बीस मिनट के बाद मे आधा घंटा बादे कॉल कऽ सकैत छी एक दिन मे दूटा कॉल कम्प्लीट करबाक छै ठीक छै, मत अखन केलउहै न अरे अहाँ मतलब तीन सौ अस्सी मिनट के छै तीन सौ अस्सी मिनट के पूरा कम्प्लीट करबाक छै अहाँ जते दिन मे कऽ सकी
अच्छा इ बात छै तैके बाद तीन सौ अस्सी खतम भऽ गेलै तऽ ऐप केँ कोनो काम नै
नै ओइकेँ बाद छै न एहिमे औरो बहुत सारा काम छै मतलब अहाँ जेना नाम मतलब आदमी केँ ऐड करबा सकैत छी और मतलब ए मे जेना एखन बाजे वाला छै अपना सब बाजै वाला क रहल छियै बाकी लिखैयो वला छै
हम बाजइए म अगर अपनो सबके इ काज कम्प्लीट भ गेलै तऽ आगे केँ प्रोसेस
आगा छै नऽ हमरा पूरा नॉलेज नहि यऽबाकी नॉलेज ल कऽ कहब अहाँ केँ एमे छै लेकिन बकी ई पार्ट टाइम छै ई मतलब हमेशा के लेल नहि छै
हँ ई पार्ट टाइम छै ओत लिखल छलै पहिले
हँ तऽ ई कखनो भी बन्द भऽ सकैये बाकि ई जखन जाबे तक छै ताबे तक काम कऽ सकै छी ए पर हँ तऽ ओहे बात छै तै दुआ फायदा उठबै केँ कोशिश
पता करू कि केना शेयर हे तै हमहुँ करबै शेयर दू चार आदमी केँ
हँ ओ पूछि लेबै हम ओकरा एखन बात केलाके बाद नऽ हम कॉल करै छियै ओकरा पुछै छियै जे एकटा कॉल केलियै
अस्सी अस्सी रुपैआ पर कॉलो पर मिललै तऽ दस टा कॉल करबै तऽ आठ सौ रुपैआ हेतै
हँ अरे देखियौ अठारह सौ मतलब छै एहेन बाकि ओहिसँ जादा जते चकर पेमंट भऽ सकैए एनम
शेयर पर डिपेंड छै अहाँ कते शेयर करै छियै
हँ शेयरो पर डिपेंड छै शेयर केँ अलग अमाउंट छै मतलब ई तऽ कॉलिंग वला अहाँ केँ अलग भेटबे करत ठीक छै
लिखे बला अलग है
लिखे वाला कए नऽ रहल छियै नऽ जेना शेयर करबे नऽ ककरो नाम एड करबे नऽ जते मेम्बर केँ औतेक मैंबर कऽ अलग अलग ए माउंट भेटत बाकी एक टा मेंबर पर अहाँ केँ पचास रु
इहो हेते नऽ कि अगर मेम्बर जुड़ले बात केलकै कॉल कम्प्लीट केलकै ओकरो कमीशन हेतै न
हँ जेना हम अहाँ केँ जोड़लै ठीक छै आब अहाँ ककरो और जोड़ देलिय मतलब एना होइ छै न जे जान पहचान केँ आदमी छै तऽ हमरा थ्रू अहाँकेँ पैसा भेटत हँ जेना हम ककरो थ्रू हँ हँ दुनू आदमी कऽ मिलतै ठीक छै अगर अहाँ ककरो जुड़बै अहाँ हँ अहाँ अगर ककरो जुड़बै तऽ ओ पैसा अहूँ केँ भेट ठीक छै जे आदमीे जोड़बै नऽ तकरो भेटतै
इ सभ बात छै हँ
इ कॉल कै मिनट केँ छै बारह मिनट या पन्द्रह मिनट केँ
चलतै बारह मिनट तक कहने ऑटोमैटिक कटि जेतै दससँ बारह मिनट
हू
इ है सब बात छै
ओर सब चलू देखै छियै कते दिन काम कऽ कहै छीय अहाँ केँ खर्चा पानी निकल जैत तऽ बहुत छै
होप देखै छियै कि होइ छै
पैसा अही के ट्रांसफर कर देब टेशन नहि ल
अरे बस बस देखै छिय पहिले। कि आल जाय हँ
ह
देखियौ की सभ होइ छै तहन आओर सभ कहियौ तहन।
आओर सभ ठीक ठाक छै काम बहुते कर छै काम करबाका छै।
हँ तऽ बस एकी बाद क लेब अहाँ।
ह बारह मिनट कम्प्लीट भेलला बाद। हँ कतय छियै बैठल।
तो बोलेी घर मे जाय वाला छलियै छत पर लेकिन कल आबि गेले ते गेलिय आब। केवाज जिमबैटिका।
त पाय लएत अखैन।
हँ यार पूरा दिन लागि गेल की कहू।
टेस्ट सभ भेल हेतैन।
हँ बकी ई सभ किछ तऽ नॉर्मले छै।
प्रर्शनल बात न करबाक छलै पर।
ह कोनो बात नहि छै एते चल सी छै बाकी सभ चीज हँ कोनो बात नहि छै। कने एलखिन हे तऽब जाकऽ पुछबै ने जे की केना भेलै नहि भेलै से सभ कॉल पर बतेने रहे जे सभ चीज नोर्मले छै अब देखियौ की होइ छै
जाके हम कहब की सभ छै रिपोर्ट मे
हँ ह ह ओ तऽ बता देब नॉर्मले छै नॉर्मल दवाइ देलके। के बांकी कहलकई शायद टेंशन के वजह से भऽ रहल छै इ सभ
कथी के टेंशन होय छै।
अरे वेह तऽ समझ नहि रहले हमरा
अहाके बिआहके
भ गेले छोड़ि दियौ हु हु।
हु हू ज्यादा गहराई में चलि गेलियै।
हु।
ह हू
एहि सभ पर ध्यान नहि देबाक छै।
हू।
पढ़ाइ पर फोकस करबाक छै बस हमर ई कम्प्लीट भ जाय। एम कॉम एक साल और रहि गेलये बस
तय के बाद।
देखै छियै इमहर इमहर के चालू छै तैयारी। नहि किछु भेलै तऽ यार हमर न पूरा बैच सभ लऽ कऽ छोड़ि देने छियै हमरा बहुत टेंशन भऽ रहल अइ
अहाँके की कहू कोनो कर्म कोनो कर्मक नय छी अहाँ।
अरे कोनो बात नहि। स्टार्ट करबे ए बेर लेकिन पता ए अयमे। टाइमिंग वगैरह सेक्सनल टाइमिंगग किछ कऽ देलकै या एहिमे। जीडी वला मे
हँ तऽ।
तऽ ओहिमे मतलब पहिले ई होइ छलै ने एग्जाम मे अपन आ हेलो।
पिछला वला कटअफ कते पर एलै।
नहि नहि रिजल्ट नहि एलै ना एखन आंसरे की आयल छले या। फाइनल रिजल्ट कहां एलेया है हम चेको नय केलिए नीतीश चेक केने रहे कहलक चौवन गो। हम त अनठेकानी झटहा मैर के आएल रहिए हम खुश भौ के आलियाई की चौवन नंबर। शायद चौवन टा सही नहि छै नीतीश के एक सौ दू छै चारि पाँच नंबर आओर रेहतै तऽ ओकरा उम्मीद छलैए।
एक सए दू पर गेल छै एक सए दू नम्बर आयल छै ओकरा जीडी के एक्जाम ओते हार्ड नय छै।
नहि एगजाम इजी छै बहुत इजी छै अगर पढ़ लेलके कियो तऽ अ बिहारो पुलिस वाला एग। एग्जाम बहुत इजी छै। लेकिन इह छै ए सबमे जे फिजिकल मेडिकल होइ छै ने एहि सभमे कनी दिक्कत वाला बात छै।
ओ दिक्कत कर बाद अहाँ फिजिकल फिट छीयै हाइट अछि तऽ कोनो दिक्कत नहि अछि मेहनत। करू बस। नीतीश सभके तऽ छै लेकिन सभ तऽ पेट में अहाँ खराब कऽ लै छै।
ओकरो घरमे
भेरि देबै ओकरा भेलै ह ने बहुते आदमी।